हेलो
हेलो
हँ
हँ
गोर लागै छी
खूब खुश खूब सोहागवती पुत्रवती धनवती रहु की हाल चाल यऽ
ठीके छनि अपन सुनबौथ
ठीक यए हमहूँ ठीके छी
कतऽ छ
कहलु की जे आँय हम तऽ छी गामेमे
हु
लगमामे छी
अच्छा
कहलहुँ तन्नू देखने छियै
देखहौथ ने ई ई गाँव ई गाँवमे रहै छथिन ई देखथुन न
अहाँसभके रिश्तेदारीमे नहि यऽ केओ
छै एक आधटा जेबै तखने न
गाँममे रहै छियै नहिए ने
पार भए जा छै लड़कि पार भए जाइ छै
ओ हँ सेहो छै आ नहि बुझलियै एकर कथा सभ खोजै छै एहिठाम आ एहिठाम देखै छै जौ सरकारी नौकरी वाला लड़का भेटतो छै तऽ बीस लाख पच्चीस लाखसँ ऊपर नीचाँ कहिते नहि छै केओ आ जौ कम जौ कम सममे कतौ भेटियो जाय छै
कते कते तक मांग छै मतलब कते तक दए सकय छै
अरे ई सोचै छथिन जे दस पन्द्रह लाख मे निपटि जाय
ओ देखै छियै आ प्रक्रिया हँ ओ एक छै लड़का नाजिर छीयै मतलब आप के बापे के पोस्ट भेलै ये कटिहारमे कटिहार मे रहै छै तऽ छै तऽ सरकारिये नौकरी दू भाय छै बस खाली बहिन तहि नहि छै आ
ओ
ए बापो, ओकर दू भाय रहै।
हँ
लड़का तऽ नीक लागलै, ओहि दिन एले रहै हमरा एहि ठाम। तऽ लड़का तऽ नीक। कऽ लागलै, आब अन्दर तऽ केओ घुसि कऽ नहि देखलकै यै, तैयो दू चारि दिन आबै। आ फेर कहलकै, अयबै दू चारि दिन ओहिठाम रहबै तऽ देखबै। पहिने लड़का के तखन बातचीत देखै छियै, मतलब आ। बहिनके लगतै हऽ बेटा।
ओ ओ
दोसर फरीकके छै ने, दोसर फरीक हँ, दोसर। फरीकमे जेना चचेरी अचेरी बहिन नहि छै, हुनकरे हुनकरे बेटा छियै। तऽ ओ शुरुएसँ कटिहारमे रहै छथिन।
हूँ
तऽ देखबै, हमरा तऽ लड़का ठीक लागलै रहे, कोनो नशा तशा के तऽ। नहि रहै कोनो जोगाड़। आब दू चारि दिन मतलब हँ। हँ, ब्लॉकमे नाजिर छै।
कते तनखाह हेतै य?
तनखाह तऽ बढ़िऑं छै।
हू
हँ, तनख्वाह तऽ बढ़िआँ छै।
आ बहीन सभ नहि छै?
नहि, बहिन तहिन नहि छै, आ एक भाय भऽ। पालमे भऽ, मतलब छोटका भाइके भोपालमे भेलैए सरकारी नौकरी। तऽ ओ भाय भोपालमे रहै छै।
हँ
तऽ एखन किछु दिन पहिले माय ओहिठाम रहै, छोटका भाइ लए कऽ गेलै रहऽ, ओहिठाम भोपालमे रहै। आब सुनै छियै, एलखिन ये गामे मे।
हँ
अच्छा लड़का ओ कहै रहै, मतलब लड़का, मतलब बहिन बेटा जे छै, ओ कहैत रहै जे कि नाम छियै। एबय मोसी तऽ हम कहलियै, ठीक छै, देखै छियै अगर बात स्वभाव नीक हेतै। कोनो चीजके सभसँ मेन दिक्कत पैसाके नहि छै, दिक्कत सभसँ दिक्। दिक्कत छै जे लड़का पियै खायवला नहि होना चाही।
हँ से तऽ छै।
हँ चाहे गरीब
आइ काल्हि नशाबाज नहि रहै।
हँ, नशबाज तऽ नहि रहै, बाकी सभ आब लड़की झेलि सकैत छै लेकिन। नशाबाज के नहि जी सकै छै, वएह पता लगबे के। बऽ, पहिले ई बात हमर भतीजी। हमर भतीजी छै ओ, भतीजीसँ हम पता लगेबै। मनीषा नामके भतीजी छै ने, हँ हँ, ओहिसँ। ओकरासँ पता लगेबै।
हू हँ, पता कऽ कऽ आ कहब तऽ कनिटा जे तिलक सभ कते लेतै।
हँ
आ सभसँ पहिने अपना सभमे तऽ ई गोत्रे के ने दिक्कत होइ छै, गोत्र पूछि लेबै ने।
हँ हँ हँ, ओकर गोत्र। अच्छा ई चीज हम काल्हि भोर मे अ मतलब अपना भतीजी सँ पूछबै जे ओ दीदी के गोत्र की छियै
हूंम्म अपना सबके तऽ जानिते हेबै बत्स गोत्र गोत्र छियै
हँ हँ त सबके बस ब
हूंम्म हूंम्म देखियौ बेचारा गरीब शरीब कहुना गरीबके बेटीके उद्धार भए जाय
हँ नहि हुनका नहि लड़की तऽ बड़ सुन्दर चमसम छेबेके लेल लड़की तऽ बड़ सुन्दर छै अपन सब चीजमे कोनो एब नहि छै लड़कीमे
आ इमे इंटरो ओ काइए लेलकैए आब बी ए बी ए कए रहल छै
हँ
फर्स्ट ईयर मे छै
हँ तऽ वएह ओहि चीज के एकटा दिक्कत दिक्कत छै जे मतलब ओकरो लड़की पढ़ी लिखी कए के ओ छै तऽ ओहो पढ़ा लिखा छै तऽ ओकरो फेर लड़की ओहि हिसाब से ने चाही आब एम बी ए के ल हँ आब लड़का एतबा पढ़ल लिखल छै आब लड़की फेर पंचमी छठी वला जाय देै तऽ ओहि हिसाबसँ नहि ने भए सकै छै तऽ लड़कियो लड़कियो ओकरा पढ़ लिख लिखल जब लड़का पढ़ल लिखल छै तऽ लड़की ओकरा पढ़ी लिखै चाही
हूंम्म की करबै बेचारीके देखियौ बर बाप बेचारा खेती गृहस्थी कए कऽ कहुना कऽ गुजर करै छै आ गाय माल एकटा राखना छै दूध पटकका लगवे छै ओ सब से अपन जा तैयो एतबा हिम्मत छै जे हम सरकारी नौकरी करब
हँ देखियै देखथुन के नाम छियै एक हँ एक बेर टाका खर्चा भए जाइत छै लड़ का अगर सुफल भए जाइ छै तऽ मतलब सेठ लड़का कए दै छै तऽ ओ सुफल भए जाइ छै तऽ लड़की के जिंन्दगी आब जे लोग कहतेै जे बाप दाद पर अथी तऽ आब के युग मे बाप ददा पर करनाइ बेकूफी छै लड़का जे अपना बदौलत जे क रहल छै ओ बढ़ियाँ छै
हँ
लड़की त हम ओहि सम्पत्तिके हम लए कऽ करबै ओहि चीजके छै
हूंम्म हँ
करबै रखै छी
हूंम्म अच्छा उम्हर गर्मी केहन यऽ दिल्ली दिस
गरमी तऽ बहुत छै
हूंम्म
गर्मी तऽ बहुत छै रोज साँझके पानि हँ कूलर चलै छै तऽ दू मंजिल बनल लेकिन ऊपर हम कहियो काल के जाय छियै आधा भीरतै
ओ
जहिया हफ्ता मे एकाध बेर जायाक मतलब पलस्तर ऊपर नहि भेल छै हफ्ता मे एकाध बेर जाक झाड़ू झाड़ू तारू लगा दै छै तऽ लगा दै छै ऊपर जाइयके आब ए पप्पा एथिन तब फेर हमसभ ऊपर रहे के व्यवस्था करे छीयै आ पापा नीचाँ रहै छथिन कियाकि ऊपर एखन लेटिंग टेटिंग नहि बनले या त पप्पा के बारम बार लागै छै लेट्रिन बाथरूम उपर से खसि पड़थिन तऽ तब पप्पा निचे रहै छथिन आ हमसभ उपर रहै छी कहै छै गुजारा कोन करथिन
हँ
लाइटो चलि गेलैएा
हँ हँ लाइट तऽ इमहर बहुत जाय छै इमहर पानि तानि कखनो कल जहाँ एकरति पानि पड़ल
गाँव गाँवमे ए ते चीज छै ने जेकरा हँ गाँवमे तऽ ई छै ने कनिटा पानि पड़ैत छै तऽ एहिठाम नहि काटैत छै लेकिन तैयो कटि जाय छै बहुत त हमरा सबके तऽ पतो नहि चलै से इन्वेटर लागल छै तऽ पतो नहि चलै छै जे कखन लाइट गेलै कखन नहि गेलै
ह हँ हम की कहब कनिआ हम सब गृहस्थ लोग खेती पथारी के के गुजर करै छी तऽ कतऽसँ इन्वर्टर लगायब कतऽसँ कूलर लेब
नहि नहि ओ तऽ दिल्लीके माहौलमे तऽ इन्वर्टर जरूरी छै किएकि लाइटके कोनो अथी दिक्कत कोनो ठेकान नहि छै तऽ इन्वर्टर गर्मीमे बेसी कटै छै
ह
आब ड्यूटी केए के आयल आओर नाइट ड्यूटी य दिन या डे ड्यूटी तऽ नींद पूरा नहि हेते तऽ फेर अगिला दिन ओ ड्यूटी कोना जेतै मेन दिक्कत ई भए जाय छै ने गाँवके लोकके तऽ ई छै ग्रस्थ खेती बाड़ी छै दिन में नहि सुते ते राति में सुते तऽ आ गाँवमे तऽ ओहिनो मतलब हवा बढ़िआँ चलिते रहै छै एहिठाम कहतय एहिठाम तऽ पॉल्यूशने जादा छै दिल्लीमे तऽ
ह से छै नहि अयोठाम
जे भरि दिन खेती पथारीमे काज करै छै कि भरि दिन दिहाड़ी मजदूरी करै छै तऽ ओकरो सबके तऽ नींन्द चाही ने रातिमे लेकिन करतै कि थाकल रहै छै त करतय कि लाइन कटलो रहल त नहि बुझलक बुझा पड़ल सुति रहल
वएह ने वएह ने अगर की नाम छियै खेतीबाड़ी छै अगर काल्हि हम नहिओ जेबै तऽ तैयओ काज चलि सकै छै लेकिन डूटीमे नहि ने काज चलि सकै छियैगो डियूटीमे तऽ गेट से बाहर निकालि दै छै कनिटा झुकनी एतै आ गेट से बाहर निकालि दैय छै तऽ एहि दुआरे नींदो जरूरी छै
हँ हँ अपना खेती अेती एखन हेर धान तानके रोपनीसभ भए रहल छै खेत गाँवमे तऽ खेती मे देखियौ जे पानि पटेतै काल्हि राति मे पानि पटेलखिन रहए आ भरि राति में पानि सुखि गेले आ भोर से फेर वर्षा नहि भेलैया आ दोसर लाइन काटल रहै छै तऽ खेतमे एक रती पंपी मे सेट केना लागतै
ह नहि ठाम त ई छै छै ने जे मतलब किरायेदारो छै तऽ ओकरा इन्वर्टर होना चाही सबके किरायेदारोक के इन्वर्टर साथमे छै
हँ आ देखियौ जन लागल छै छै आ जनसभ एनामे बरदए जाइ छै ह बहुत दिक्कत छै जे कनिटा नहि पाटते खेत तऽ फेर धान केना रोपल जेतै
फेर धान कोना रोपल जेतै फेर पस्तिया भए जाइ छै तऽ फेर मुश्क मुश्किल भए जाइ छै त सभके कटि गेला
जनो आ जनो सबके ततेक मोन बढ़ल छै कहत की जे गिृहथ आइ बड़ी भात खायब तऽ आइ भात दालि तरकारी खायब तऽ पापड़ दियौ चरौड़ी दियो ताहि पर ओकरा दू सए अढ़ाई सए टका के मजदूरी दियौ
तैयो दीदी ओहिठाम की नाम छै गाँवमे तैयो सस्ता छै आ एहिठाम दिल्ली सभमे तऽ आब देिहाड़िए भए गेलैए सात सए टका आ ओ आठ घण्टा ओ क नाम छियै अगर ओ आठ बजे लागतै तऽ साँझके पाँच बजे पैर हाथ धोय के बैस रहतै जे हमर पुरि गेलहु दस मिनट आगाँ नहि होना चाही बहुत स्थिति आ सात सए टाका भए गेलै
आ इहो यऽ ने ये जे भरि दिन कटि खाटि कऽ ओतबा टाका तऽ लए आनैय एहिठाम जे जन पाटि कऽ ओते टाका लगा दै छियै ते धान के बिया मे खाद मे पानि मे आ उपजा जे नहि होइ छै तहियो पर तऽ ई सब तऽ दिक्कत
तखैन हँ तैं ने कमर टूटि जाइ छै अथी ग्रस्त बला आश्रम वला सभके जे मतलब पहिले तऽ हम जे घरमे रहै छै हम पूंजी लगा देलहुँ आ तकर बाद फेर हाथ मे कुछो नहि आयल त ओहि से ने डाउन भेल जाय छै स्थिति गांव के स्थिति किया डाउन छै ए दुआरे डाउन
एहि बेर देखियौ गहूंम मे ओतबा खर्चा लगा देलकै ओतबा खाद रे बिया रे पटौनी रे जोतौनी रे आ गहूँम की उपजले तऽ जीर जमाइन बुझलियै एहन गहूंम छै जे ने फटकले बने छै ने चालले बने छै से लागे छै साफे जीरे